हलो हा जय झूलेलाल भेण।
जय झूलेलाल जय झूलेलाल ठीक आयो भेण?
हा तहां ॿधायो कीअ ठीक आयो?
हा मिरई बुरा हाल आहिन ॾाढा
छो भला छा थियो भेण?
असां छा पाणी असांजे हिन में ॾाढी तकलीफ़ आहे शहर में। जाम बरसात न पई त सत ॾींह खां पो पाणी ॾिनो टैंकर घुरायोसीं।
अच्छा
उन खां पो बि सत थोरो-थोरो वरी पाणी वरी खपाइन पया। न बाथरूम पया धोउ न छा पया कयू?
न बाबा पाणी खां बिना त सरे ई नथी न पाणी खां बिना कीअं हलंदो कम?
उओहि वरी हाणे पंद्रहं ॾींहं खां पो पाणी आयो आ।
पंद्रहां ॾींहं माण्हू हिते हिकु ॾींहुं में ई तंग थो थी वञे हिकु ॾींहुं पाणी नथो अचे त ॿिए ॾींह।
न ॾाढी बुरी हालत कुतनि वांगुरु हालत ती थिए जंहिं ॾींहु पाणी थ विय नएम था ॾियनि टेम था ॾियनि। केॾी महिल साढी ॿारहं त केॾी महिल रात जो त केॾी महिल कीअं।
सभ ॼणा मिली करे कंप्लेन वंप्लेन कयो न ईअं थींदो आ या ॼण असां वट
भेण जाम ॻाल्हायो आ ॾाढो पर हाणे छा कजे बारिश बि थोरी घट थी पए त हुनजे करे अॻोपो ईअं था कनि पिया, पंद्रहं ॾींहं खां पो पाणी उहो बि ऐॾो मेरो पाणी। मज़ो ई न सुठो न पीअण हाणे पा पाणी बि पीअण जो असां ॿाहिरि उतां घुराईंदायु वटर कूलर खणी वेंदा आहिनि पो ॿहिरां भराईंदा इन जेको मिलंदो आ न पैस
ह अच्छा -अच्छा हा, उहो त ख़ैर हाणे असां बि ईअं भाई हो लॻियल आहे न भाई पाणी हाणे बरसात जे करे कीअं बि ईंदो ॻाल्हि कान्हे पर सोचणु त खपे न भाई ईअं भाई नथा ॾियनि त रोज़ न त भाई ॿिए ट्रे ॾींहं ॾियनि हिक न ॿिए ॾींहं ॾियनि की ऐॾा ऐॾा ॾींहं जो पाणी न ॾींदा।
चोथे चोथे ॾींहुं बि ॾियो तॾहिं बि न, असां आरो त असां वट बि लॻियल आ न ईअं थोरी न आ आरो पर आरो अगर चालू करे त आउट थो थी वञे पाणी पो
हा वेस्ट थो वञे हा, उहो बी पाणी वेस्ट अलॻ वेंदो आ न
हा, ट्रे हज़ार ॿ टांकीयू प्लास्टिक जी हज़ार जी ई लॻिय तव भेण हिक ॿी तव हिक पंज सौ ई लॻियल तव हिकु डम तव बाल्टी बालटियूं भरे रखूं एॾो भरे रखंदा आहियूं संभाले हलायुं पाणी ईअं, तॾहिं हलंदो तव।
सही ॻाल्हि आ न भाई पाणी त खपे थो न पाणीअ खां बिना कुछ कम थिए थो छा ॾण सभ में- त पाणी थो लॻे न, हर कम में पाणी थो लॻे। ॿियो कहिड़ो कम पाणीअ खां बिना थिए थो सुबुह साण उथि त पाणी त धड़ाधड़ चालू थो थी वञे न लटो आ कपड़ो आ ॿियो आ ट्रियों आ माण्हू
सभ में पाणी तो खपे न, कोई आयो थियो कोई वियो थियो।
हा सभ में खपे न सवाल ही नथो अचे पाणीअ खां बिना
न हिन दफ़े त एॾो तंग कयूं ॾाढ ऐॾो गर्मीअ में हूअं परेशानी न थी अॻे, गर्मीअ में हिनम में ॾाढी थी। पो हान गर्मीअ जे करे हिक रूम में सुम्हंदा हुआसीं हिअं कूलर हलाए। पो रिलियूं त रिलियूं पयूं, हिक धोती कल्ह अॼु कल्ह पाणी आयो आ त उहे धोतियूं आहिनि वरी चादरूं पाइण जूं ईअं पो तक तकलीफ़ थी थेए न जेंहिं ॾींहं पाणीअ अचे असांं ते ॾींहु चादरू व़ैगरह धोअंदायु ईअं कंदा आहियूं भेण असां।
हम्म हिक महिल वरी माण्हू भाई पो बीमार थो थी पए न। करे करे बि बीमार थींदो न इखठो जो कंदो हिक महिल हिक महिल ऐॾा पाणी भर वरी एॾो धोओ पो कर इहो कर सभ कर त पो माण्हू अॻोपो बीमार थींदो न हीअं कीअं माण्हू थोड़ो भाई कंदो रहंदो आ न भाई पाणी हूंदो आ त अॼु हे कम कयू कल सुभाणे हे हा हे त वरी हिक महिल जो कंदो त हिक महिल त माण्हूअ खे तकलीफ़ ही आ न।
न त ॾाढी तई जेको सतरहं ॾींहंनि पो पाणी ॾिनो एॾो परेशान थी वियासीं सॼा होदियूं काकूस सभ वापसि खां हटाईसूं धीरे धीरे हिकु हिकु कम कंदा पिया वञयूं छो त पाणी तकलीफ़ में रई टैंकर त घुरायोसीं असां। हेॾेी ॾियनि पिया टैन्कर हेठि सभिनी खे पर हेठां खां मथे असांजा घर आ
टेंंकर जो पाणी बि त सही न हूंदो आ न मथे जो माणहू घर हूंदो त मथे किॾां भरींदो।
न त हिन करे असां पंहिंजो घुरायोसीं टैंकर पर उहो बि आणे नी केतिरो घुराईंदासीं वरी हुन मां बि धीरे धीरे वरी पाणी हलायू पिया हले उह ई छा कंदासीं हाणे वरी अचे थो पाणी त पंद्रहं ॾींहंनि खां पो हेठि बि भरे रख टांकियूं डम भई रोटी वोटी में धोअण लाइ खपे विझण लाइ खपे पो टांकियुनि में भरे त उते मेरो थो थी वञे टांकी में पाणी मेरो मेरो था ॾियनि पो मज़ो न ईंदो आ हुन मां धोअण करण भाॼियूं वग़ैरह विझण में
हूं!
इनजे करे वरी अलॻि सां टे टांकियूं स्टील भरे रखां डम भरे रखूं। इहो वरी अलॻ सां भरे रखंदा आहियूं हेठ।
तुर फिटकी विझी छॾींदा कयो न भेण फिटकीअ सां थोड़ो अच्छो थींदो तव। पाणी भई आए आहे त दिक़त वारो कम सही ॻाल् आ बाबा जंहिंजे मथां बीतजंदी हुनखे ख़बर पवंदी।
हा उहे आ न थकिजी थो पए ञण पाणीअ जे करे।
त हेएॾो ईअं बि ॾियन त थथा न साॻे हिन खां ॿिए चौथे ॾींहुं ॾियन त भई ॾंनि
हा उहा ई ॻाल् आ न हीअं अ उहो ई न अचे थो त हीअं वहे थो ॿ ॿ ॾींहं पाणी ॾियनि था इहो ई चोथे चोथे ॾींहुं पाणी ॾियनि ॿ घंटा बि ट्रे घंटा बि ॾिना आहिनि असांखे जाम
हा भई ईअ ॿधी जनि न भई ॿ कलाक कलाक रोज सॼो ॾींहुं जो ॾियन था पंद्रहें ॾींहं पाणी ॾियो चोवीह कलाक हले हिनन खां त रोज़ु भाई ॿ ॿ कलाक- कलाक कलाक ॿी ॾियनि जिंद न भई कलाक रोज भई अचे थो कलाक रोज़ ईंदो बस भई थी वियो भई
ह
भई सब कंहिंजे लाइ सहुलियत थींदी न कलाक में भई रोज़ जो रोज भरजंदो त ओतिरो भई दिक़त बि न म
उहोई न आहे हा उहोई। ॻाल्हाए न आहे चोथे चोथे ॾींहुं बि ॾियनि न पाणी त असांखे उहा शइ दिक़त न थींदी। धीरे धीे मानाहा सेटिंग ठही वेंदी आहे न पाणीअ टांगियूं भरे रखंदासीं हं त हाणेस मुसीबत थींदे न सभु भरे रख कर।
सही ॻाल् आहे न भई कंहिं क शइ व धो मल भर उहा बि त परेशानी ई आहे न।
परेशानी आहे न उहई आहे न तंग थो थी वञे।
मले धोई बि न रखंदो चवंदो जंहिं ॾींहुं पाणी ईंदो अॻो पोइ मलजंदो इहे बि मलींदासीं उ बि धोईंदासीं।
हा त ईअं ई कमु थींदो आहे न असांजो ईअं ई कमु थींदो अथव भेण।
पोइ उहो ई आहे न माण्हू ईअं तंग थी वेंदो न उहाई ॻाल्हि आहे न इअ सम्झणु खपे।
उहो ई ॿिनि ॾींहंनि खां ईअ ॾियण बुखार वांगुर लॻे जण तॿियत ते बिगड़े ली लॻे पी अचे त तंग त थीएन। थकावट थी रिहे न ईअं पुॼ नथो ईअं बीह बीह बीह रहो पाणीअ लाइ।
हा सही ॻाल्हि आहे भेण उहो त।
पहरियों त ईंदो त स्लो स्लो पाणी ईंदो हु पोइ वर पया फास्ट ॾियन। उहो बि ॾिसणो थो पए भई हाणे प्रेशर आहे की न न आहे कीअं आहे। ध्यान दियणो तो पए अॻे त भ फेण मोट मोटर सां भेण मोटर सां आहिनि अॻे त भ सत ॾींहं खां पोइ पाणी इंदो उहो बि बंद करे छॾियऊं भरिजियो ई न पोइ वरी ॿिए दफ़े ॾिठो अथव रात उते उते अदरात जो ट्री वगे खां भीरां उथी आहियां जो सभु टांकियूं भरियूं आहिन कपड़ा धोता आहिन सॼो ॾींहुं ॿिए मंझंदि ट्री वॻे ताईं कमु थियो जो हेॾी तबियत ख़राब थी वई ईअं कमु थियव।
च न बाबा इअ त एक्चुअल में तव्हां तव्हांखे सभु पाण में मिली करे हिन ॻाल्हि ते त खणिणो पए खणणु खपेव तव्हांखे। मूंखे ऑब्जेक्शन खणणु खपे भई।
जेंन्स सभु ॼण उथंदसीं जेंट्स उथन ही नथा म त हुननि जो
ह- हा! त जेनस समझन नथा न भई लेडस खे घणी तकलीफ़ ह उो समझनि न भई।
कन
भई यानि भई हुननि खे घणी तकलीफ़ थी थिए पई असां छा था कयूं भाई वञणु खपे ॻाल्हाइणु खपे।
ह
भई थोरो कुछ त ॻालाहाइण खपे न भई हुते भई न छा आहे इहो कोई तरीक़ो थोरी आ।
बसि उअ चवंदा न टांकी कान्हे, फोटू मोकिलन था ग्रुप पोइ ठहियल आहे पाणीअ जो हुन में नदी में पाणी कान्हे बरसात न पई आहे पाणी सुकी वियो आहे पाणी सुकी वियो आहे। हा चवंदासीं हुतां डेम मां छॾन- छॾन-छॾन। ईअ सत्रहं ॾींहं करे छॾियऊं पाणीअ खे। वरी आयो दस लो सिलो मुंहिंजो पाणी न अचे ॿे हं्डे अचे पोइ कंहिंजे घर में अचे कंहिंजे घर में न अचे। पोइ ईअं अध रात सत खां पोइ ॿए जॾहिं सतरन ॾींहं खां पोइ पाणी आहे न उहो अधु राति खां मां भरियो आहे सभिनी जो बंद थियो त मुंहिंजो आहियो पाणी पोइ ईअं न राति जो निंडूं फिटाए
हम भई हाणे केॾी महिल मुंहिंने जी ॻाल अलॻ आहे ईअं जो माणहू अठें पंद्रहें ॾींहं रोज़ ई इहो हलंदी धाती त माणहू तंग थींदो न। अम्य त
उहो ई आहे न पहिरियों चोथे ॾींदा छह अठ ॾींहु ॾह ॾींं ॿारहेंॾीं यारहीं तेरहेंींहंंदहं ॾींह करे छॾियां थो हाणे। पर ॿियन हंध बि त सुठो ईंदो आहे पाणी हर कंहिं शहर में तकलीफ़ कान्हे सिर्फ़ु असांजे शहर में तकलीफ इहो त भेण
न पर बापा इहा त ग़लतगाल आहे न हिन में माण्हू परेशानु अलॻि थो थिए प साम्हूं वारो बि परेशानु सब पब्लिक खे तकलीफ़ त इहो सही थोरी थियो हिच खणणु खपे पब्लिक खे हिन ॻाल्हि ते ऑब्जेक्शन खणणु खपे की भई हा इह इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे भई तव्हां ॾियो ता चोवीह चोवीह कलाक पक था ॾियो त चोवीहनि कलाकनि मां तव्हां रोज़ा ॿ ॿ कलाक पकड़ियो हिकु कलाकु ॾियो चोवीह कलाक बि त ॾ था न पाणी।
ॿियन हंध ॿ ॿ दफ़ा पाणी ईंदो अथव। सभिनी न त पाणी आहे भले ॿिए ॾींहुं था ॾियनि हिक ॾींहुं था ॾियनि जाम असांजे शहरनि में तकलीफ़ तव्हां ॾिसंदा हूं मोबाइलुनि में हिननि में अख़बारुनि में सभिनीनि में आयो आहिनि फोटू हिन दफ़े जेके पाणीअ जी तकलीफ़ थी न। पो हुन खां पो भी छा थियो, चऊं अमृत योजना चालू कंदासीं। पाणी मस्तु ईंदव, रोज़ु ईंदव, साफ़ु ईंदव, मोटर सां ईंदव। कुछ बि न बसि बॉंटिंग थी हिननि जो चालू थियो ॻाल्हाइणु, उनखां पो
हाणे ॾिसो हिननि खे त इहो ई इहो ई आ न हिननि जो इहो ई कम आ न। जेके बिहनि ता इलेक्शन में
इलेक्शन थी ती वञे पो बसि सभु उहो तो थी वञे, हा अमृत योजना बि भई चयऊं अमृत योजना में मस्त पाइप विधऊं अंदरि पर योजना चालू ई नथा कनि पिया, अमृत योजना भई उन्हनि जो कनि न कुछ त सुधारो।
हा, जेसिताईं चालू न कंदा त वरी कीअं थींदो उहो ई आ न।
हा चऊूं साफ पाणी ईंदव, रोज़ु पाणी ईंदव, सभु छुटो अमृत योजना वई हली, वियो वॉंटिंग थी वई सभु वयो जंहिंमहिल बॉंटिंग थे ती त सभु चवंदा हा,
ॿिजी ता वञनि पो सभु नवां -नवां ॿिया -ॿिया ता अची वञनि, हिकिड़ो -हिकिड़ो गद्दीअ तां लहे तो ॿियो चढ़े तो त वरी हिक ॿिए जा गुरू लॻा पिया आहिनि न सभु भईयन में, हा हिकिड़ा लवनि ता वरी ॿिया ता चढ़नि त वरी पो ॿिया
पंज साल मौज कनि, हाणे पंजनि सालनि खां पो वरी ॾिसंदा पो चवंदा हा, बसि पो वॉनटिंग ईंदी न पो हे कंदा, हो कंदा, इहो कंदा,
हा, पो वरी थोड़ा ॾींहं ॾींदा कंदा त पो माण्हू हुन में ई चवंदो न हा बरोबरि हाणे ॾियनि ता पिया, बरोबरि ती थे ॻाल्हि।
बरोबर पाणी ॾींदा। बॉडिंग अस सालु अॻ या ईअं पो पाणी ॾींदव, बरोबरि ॾींदव। मस्तु काई तकलीफ़ न। हूं
थी वेंदो न हा भई हाणे- हाणे कनि ता हाणे काई दिक्कत
हा हिकुड़ो मिंट हाए आ ज जी जी इहे चइजोनि दादा जनि खे भरे करे ॾेई वञनि जी जी जी हा। हा जासा भरे करे कुझु तकलीफ़थनि त मुंहिंजो नंबर लिखे।